हँ की हाल चाल
कोन चाची
खुश रहू सुहागबति पुत्र बति ठीक छी हाँ हमहुँ सब ठीक छी हूँ
ओ कीसब भऽ रहल छै हाँ सभ ठीक ठाक छथिन खेनाइ पिनाइ बना लेलैथ खेनाइ पिनाइ बना लेलखिन हम कहलियै रोटी तोटी बना बना लेने हइ अच्छा रोटी बनेलेथ अच्छा ओ बड़ लेकिन गरमी छै नयि
गर्मी छै अच्छा हाँ नीक कयलथ तऽ तऽ आइ हमरा लेथुन तेथुन बाजल होइ छै ई कहलखिन जे की कहै छै कनी ल लेथुने देथुन सासु के लोक अपना सबके के मिथिलांचल में साउस के लेथुन देथुन कहै छै एना क क लोक गप करैयै छै हमरा त बेसी काल जे छै बजा जाइ छलै की यै केना छी आइ हम कोशिश के जे लेथून देथुन एना क के बजै
हाँ आब आबैया ने बाजल अहाँके लेथुन तेथुन साउस सी साउस के लोक लेथुन देथुन कहै छै ना
सएह ने अपना सबके मिथिलांचल मे अहिना गप कयल जाइत
हाँ
सम्बन्ध मे हाँ ई भेलै इज्जत देनाई अपना से पैघ के सम्मान देनाई से भेलै ओनाहो लोक मोन मे सम्मान हेबाक चाही हो छै ह यौ कहियौ य कहियौ ऐसन नहि छै या लेथून देथून कनि मोन मे असल मोन मे कनि सम्मान हेबाक छै ओ तऽ हमरा सब दिने अछि ह का लेल आ सब दिन रहत भगबान के कहइ छियइन हमेसा बनल रहै हमरा हिनका स्नेह से हँ एनाहे बनल रहै तऽ रोटी बनेलखिन
हँ रोटी बना लेलहुं किया तऽ गर्मी छै ने बेसी काल सानिके जे रखि दियौ तऽ अहाँके गील भऽ जायत तऽ अहाँके रोटी अहाँके केना पल जाइ छै तऽ नहि बनैत रहत
तऽ ई की करै छै रोटी जे छै से बनबै छथिन तऽ आटा तुरत सनलहुँ कनि रुख कऽ आ तुरंते अपन बना लेछथि
हँ तुरन्ते बना लै छिये ह अहाँके रोटी बेलइत नहि रहत
अच्छा गर्मी छै पलर जाइत हेतै तऽ सोनय केना छथिन कनि के क पइन द क आटा स
हँ कनिके क पइन दऽ क सनलउ जे कनी नीक लेकिन मर्द अयो ने तऽ रोटी बढ़िया बनत
अच्छा
अहाँके ख हँ देबय पड़ैत छै तऽ मर्दरद सब देबै ने तऽ रोटी नीक बनत अहाँके लरम बनत जे बूढ़ो सूढ़ के खाय मे नीक हेते फूलल फूलल रोटी
रहै छै आ जेना ई भेल माइनलोथ जे की कहै छै किनको मतलब दाँत ताँत कनि दिक्कत छनि तऽ हुनका सबके कनि नरमवला रोटी देथि थिन तऽ खाायमे दिक्कत नहि हेतनि से बात वएह करै छथि न हँ हँ अच्छा तऽ मतलब ई तुरते बुसुइन सनै छथिन आ अपन बना दै छथिन
बनाल छै त ओ रोटी अहाँ के कनि देखैयो में साफ लाग एना आहाके
त कनी नीक लगैत रहैत छै हँ आ माइन लिअ जे बेसी पाइने तइन दिया गेलै पानि तानि बेसी माइन लिअ दिया गेलै तऽ ओ पलरि जाइ छै
पलड़ जाइ छै ओ मरदन नइ पड़त तऽ ओ रोटी फटल फटल सनके भऽ जैत
हँ आ की कहै छै ई होइ छै जे आ या त अहाँ आटा साइन क राइख दियऔ आ बाद मे जे रोटी बनाउ तऽ ओहो दिक्कत भए जाय छै से ओ पुरा गर्मी मे पलइर गेल आ जार मे आहा के उ ऊपर से दोसरे रंग सुखायल सुखायल जेना भऽ जाय छै ते ओ आरो ने नीक लगैत रहे छै से ठीके भऽ जाइ छै दोसरे रंग लगैत रहै छै ह आ एखन अहाँके इहो छइ हवा जे बहैत रहत तहन जे रोटी राइख देबय त केहन सुखायल सुख खायल जेना दूसरे रंगग भऽ जाइ छै टाट जेना चारु कााते ओ गोल गोल मे हँ तऽ ओकरा की करै छथिन मतलब ओ जे टाट नहि होय
तऽ ओहिके लेल गरमे रोटी अहाँके बना लिअ पेपरमे लटपटा लिअ नहि तऽ कपड़ा अइछै कपड़ा मे लटपटा के आ कोनो एहन बंद वला सामान मे राख लिय टिफिन सब वाला मे चाहे अपना सबके रोटी राखय वला हॉटपॉट जे होइये
सेहो राख लियै ओहिमे बन्द कऽ के राख लिय जे हवा नहि जायत ने तऽ अहाँके खराब
हँ आ कतेक आदमी अपन मोन होइत छनि तऽ घियो ती लगा कऽ अपन रखैत छथिन सेहो होइ छै ने गर्मे मे हँ हँ गरम मे घी लगा कऽ अपन राख दै छथिन वैह छै लेकिन ल मर्दन बढ़िया से पड़ल रहबाक चाही रोटी बनवे में तहने गहुूंमक रोटी बड सुन्दर बनै छै
ओना अहाँके रोटी कनि कोनो बनाबियौ चाउड़ेके रोटी बनाबियौ तऽ ओहोमे जे कनि अहाँके ठकुआ बनबिय त ओहो मे कनी मर्दन सब दियौ तऽ नीक बनत फूल फूल
अच्छा मर्दन दैत छै तऽ अच्छा तऽ चाउरके आटा वला जे रोटी बनैत तऽ एकरा साने केना छथिन गरम पान सॅं कि ठंडा पानसँ सानि सकै छी
कोनो पानिमे सान सकैत छियै तऽ
अच्छा दुनूपइमे अच्छा गरमो पैन मे कऽ सकै छै ठंडो पाइन मे आ तर हाथी पर लऽ कऽ एकरा ठोकल जाइत छै ने तऽ तर हथी पर दऽ द क ओरा ऽ गोल गोल बना कऽ ठोकल जाइत छै ओहो नीक होइत छै हँ बड़् सुन्दर लगैत रहै छै हाथ परका ठोकला रोटी नून मिरचाइ सङ्गे बड्ड नीक लगैत रहै छै अहाँके ते मेन अहाँ तऽ हर चीज मे एकम अछइ सभकिछु बनायल अबैया अहाँके चाउरके रोटी होय या मड़ुआके रोटी होय आ ई वला मकइक रोटी होय कोनो बला अहाँ के त सब किछ बनाय लेबे य ई ते अछि
हँ
रङ्ग बिरङ्ग हँ हँ ओहो बड़ सुन्दर होइ छै हँ
चाउर के रोटी मे अहाँके रन केल हे रोटी आ आलू कोबी के सब्जी
बड तरकारी ह बड्ड नीक लगै छै ओ तऽ ठीक ओकर तऽ जबाब कोबी ई सब अहाँके भुजियो जे रहत ओहिना आलू कोबीे क ओहो बड्ड नीक लगैत छै हँ हँ नहि रानधकयलवला रोटीके अलगे स्वाद रहै छै
हँ क
त ओ रान केना करैत छी अहाँके हँ तऽ ओकर अथी पियार कते भऽ जाइ छै रानह केलहा बला रोटी लोहिया मे जे अहाँ देबै कनीयो देबै गरम पानि द क ने ओ लोहिया में पानि द दियऔ कनि गरम पानि भऽ गेल आ ओहिमे जे अहाँ खसा दियौ तऽ कते बख्तियार भए जाइ छै अहाँ हॅं अहाँ बुझ बै पाँचे सात टा ले देलियै या तोत दस टा बारह टा बीसटा रोटी बनि छै ततेक बख्तियार भऽ जाइत छै ओ सएह हो जाइत छै हँ आ तऽहाँ अपन बेलैत रहू हमरो घरमे हमरा अपने सभसँ बेसी बड़ नीक लगैए अपना सभके आ ई मिथिलाके ई परम भोजन अछि ई भी बड्ड नीक लगैत छनि सभगोटा के सभ खाइ छथिन ई चाउरक रोटी मिथिला के परम भोजन छियै जे रात कऽ खास कऽ कऽ कतेक लोक एहनो होइ छथि जिनका आ आ कतेक लोक ई होइत छथिन ने जे रात कऽ हुनका खेनाइ ओतेक ओ तरकारी खाय के नहि मोन भेल त इहो रोटी जे बना दियो तऽ बड्ड अपन प्रेम से खा ले जाए छथिन हँ आ तइमै अखन तऽ आमक मौसम छै त लोग अपन दूटा चार टा आमो खा लेलथि उहो बहुत निक होई छै
अहाँके सब्जीबै छ
आ अहाँ सब जे ई आम जे जाइ छै कतरा काटि कऽ आ की ने ओ मुठा काट के राखि दै छियै
नहि जेना आब अखन बुझबै जे राति मे खेथिन सब आदमी तऽ साँझे ओकरा पहिने की करब धोइके हाँ धोए धायके पानि मे राखि देलहुँ हाँ
हाँ काहकि कहने ओ ओकर गर्मी ल जाइ छै ने आमक ओ जे गैस नहि बनल छै जे गैस के पेेशेंट छथिन छथिन हुनका सबके आम जे छै से तुरत काटिकऽ नहि देबाक चाही नहि मुट्ठा काटिकऽ ओहिमे पानि भरि दिऔ एक घण्टा पहिले एक दू घण्टा पहिले आ तखन खाइ छथिन हँ तऽ बूढ़ सूढ़ लोक सब ओहिना खाइ छथिन ने अपना सब
अपना सबके मिथिलाञ्चल मे एकटा इहो छै जेना अहाँ रोटी संगे खायके मौन अइछ आम
हाँ तऽ गारा बना दि हाँ अच्छा आ स्वादो बढ़ियां भ जै जाय छै हँ इ त बड़ निक चिज कहलिये आहा हँ काला वला नून जे द हाँ हाँ
आ न तो गैसो नहि बन
अच्छा तऽ मतलब ई कहबाक जे जे गैस के पेशेन्ट छथिन हुनकासबके लेल आम जे छै से दू घण्टा पहिले धो कऽ आ पाइन मे धऽ के राखि दियौ मुठा काट कऽ एक बाल्टीन पाइन लऽ ले या बर्तन मे पाइन लऽ लिअ आ जेटा आम रखबै से राखि दियऔ ताकि ओकर गैस गर्मी जे रहतै से निकलि जेतै आ ओ खेथिन तऽ हुनका खराबी नहि करत कियकि बूढ़ सूढ़ ल लोकके बड दिक्कत रहै छै ने आइ काल कते अहाँके डाय डायबटिज कते डायबिटीज के पेशेंट रहैत छथिन कते गैसके पेशेंट रहैत छथिन न तऽ हुनका सब लेल तऽ इएह व्यवस्था ठीक रहतन
जेना अपना सभके आम होइया ने बिज्जू आम होइया तऽ जिनका अहाँके हाँ जिनका सुगर बिमारी सुगर सबसे ने हुनका हाँ ओकरा बहुत फायदा ओकरा ओ होइ छै
अच्छा इहो तऽ बड़का नवका चीज कहलहुँ अहाँ अच्छा ओ बीज्जु आम फैदा करै छ अच्छा अ अथी होइ छै की मतलब ओ शुगर फ्री रहै छै कि जा्यदा मतलब अथी नहि रहै छै ओहिमे
नहि रहैत छै ई अहाँके कहै छै क जे मतलब जेना बम्बई आमसब भेल ने तऽ ओसब माँ सब कहै छथिन जे कलमी आम भ गेलै ओ अहाँके कनि मतलब आदमीसब के खराबी कर हाँ खराब खराबी करतै आ बिज्जू अहाँके खराबी नहि करै छै त अहाँके बीज्जु नहि करै छै ओहि दुआरे हमर बाबूजी के सुगर के छथिन हाँ तऽ हुनका अहाँके दै छियनि उएह आम
अच्छा ओने बड नीक कहलहु आ एकटा इहो कहने छलियए जे अपन वएह आम के मुठा काट क ददियौ या जे कतरा खाइ छथिन हुनका पहिले तऽ धो कऽ राखि देने रहियौ
हाँ राख दै छियै जेना साँझे मे सेवेरे राख रख देलहुँ आब जेना सब खायला बैसथिन तऽ सबके अपन कतरा काटि काटि के थारी मे बौआ सब छथिन से अहाँ के कहता जे हमरा मुठरे दिया तऽ हुनका सभके मुठरे देलहुँ आ हँ इम्हरके लोकके कटरा काटि कऽ दैत गेलै
ह आ ई छै ने अहाँके आ कतेक गोटाके देखबै आमक मौसम मे अपना सबके मिथिलाञ्चल मे कत ऐते लोक व्रत जे करै छथि ओहो सब अहाँके आम के मुठा काट क का बनााकऽ कतेक आदमी ओकरा जूस जेना बनााकऽ या ओनहो गारा बना क आमक ओ अथि आढिया तरहिया मे आम के गारि गारि के रस बना कऽ नहि पीबै जाइ छथिन जे कहै छथिन ई तऽ जूस कोनो किनौआ नहि भेलै खराबी नहि करतै अपना घरक अपना हाथ सॅं बनेल रहे छै कते गोटा व्रत मे मिथिलाञ्चल मे अपना सबके देखैत हेबै जे व्रत करैत छथिन तऽ इहो वला आम हुनका सभके नीक लगैत छैनि
हउवै आब अखन अपन सबके जिनका जिनका व्रत होइत ह र सब मे
हँ त उहै ओहिना खाय छथिन हँ से सब बहुत रहै छै
तऽ उएह सब खाइ छथिन ओरा हमरो अहाँ सबके भऽ गेलै खाना बिना
नहि आब बनायब कहलिय कनि चाची से गप कऽ लै छी कहलिय वैह रोटी हमरा की होइय नहि बुझलियै कनी सुखायल जेना भऽ जाइ छै तैं कहलियै एकरा की करबै हमरा लग के तुरंते उलटा देय छै लोग जल्दी जल्दी त ओ कनी नरम होय छै आ कनि जे रहै जाइ छै तऽ ओहि दुआारे टाट भऽ जा छै दइत हैते नाय नहि मतलब रोटीक के ई छै जे आटा सानि कऽ गोलिया बना कऽ बेलू आ ओहिपर दियौ ओहिके तुरन्त उलटा दियौ
तऽ हँ तु तो नहि तो गरम रहबे करै छै तुंरत दियौ तुरंते उलटा दियौ टेम टेम पर देबै तऽ अहाँके नहि लरम होइ छै
हँ आ तुरन्ते फेर फुलाइओ लिअ तऽ ओ आओर स्वादिष्ट भऽ जाइ छै हँ आ ओकरा कोनो कपड़ा में बान्हि के सेहो राख दियऔ ओहो निक
हँ कपड़ा अछि घर में पेपर लऽ के लेते